हं-हं यै सुनाइ देत? आवाज आबि रहल य?
हं-हं आबि गेल।
आओर, आओर सब कहियौ की समाचार या?
सब, सब बढ़ियां, सब बढ़ियां।
सब बढ़ियां छी।
हं-हं सब भ गेलै।
तखन तखन त आइ
ह।
उमुहुरका समाचार, एम्हर त मेघ लागल य।
हँ, इम्हर मेघ लागल अछि।
हूं।
दुर्गा पूजाके की इन्तजाम भ रहल छै गाममे, तकर सबके कहियौ। दुर्गा पूजामे, अहाँ सबके गाममे होइया ने दुर्गा पूजा।
हँ हमरा सब गाँवमे हइ छै एखन त चन्दा। चन्दा उसलल जेतै तकरा बाद ओकरा अथी होइ छै। चन्दाके अनुस्वार बजट बनै छै, पूजाके बजट बनै छै। तेकर बाद हं बजट बढ़ल। तेकरा बाद जे भेलै पूजाके समान सेमग्री सब आनल जाइ छै। तेकरा बाद, तेकरा बाद पूजा पाठ होइ छै।
पूजा पाठ हुं, मूर्ति बनाएल जाइया आकि पहिनेसं कोनो मन्दिर छै तै मे होइ छै?
हमरा सब मन्दिर छथिन भगवतीकेन छिन्नमस्तिका भगवत। ई छथिन, माता छथिन हं तिनकर पुत पूजा, तिनकर पूजा हइ छनि बहुत दिनसं भ रहल छनि पूजा।
हं, हमरो सबके कुलदेवी छिन्नमस्तिकाए भगवती छथि। सासूर तरफ सं। उच्चैठ भगवती गेलौहें कहियो?
उच्चैठ हम नै गेल छी कहियो, सुनै बड्ड छियै लेकिन ई
आ नै उच्चैठोमे छिन्नमस्तिके भगवती छथिन।
अच
हं-हं-हं-हं कहल जाइ छै लेकिन उत्तर प्रदेश मे सेहो एकटा कोनो जगह छै तहिओ मे एकटा हमर संगी छथि से कहलैथ जे ओइठाम कालिदास लिखने छथिन त ओहिमे मतभेदे छै। लेकिन जहाँ तक हमरा बुझाइया जे अपने सब तरफ के जे उ च्चैठ भगवती छथिन ततहि हुनका जे छै से दिव्यज्ञान भेल छनि‌।
हं-हं दिव्यज्ञान जे त जे एत भेसा भेल छनि से एत भेल छनि। उच्चैठमे ई अपना सब ओत भेल छनि। आन आन जगह जे किओ कहै छै स- से झूठ बात छियै। कार हं कारण एतुका त परमा प्रमाण छै ने एतुका सब से त जे भेटल छनि से, हं-हं। आन ठमा जे जे गप कहै छथि किओ कहै छथि जे बढ़ा चढ़ाक कहै छथि ओ। झूठ बात छैक मीत।
आ कहल जाइ छै जे कहु जे ओ पा पाथर जेहिपर बैसिकऽ लिखने छलखिन हैं से अखनो तक मौजूद छय अखनो तक हैहे।
हँ सभकिछ मौजूद छैय। हँ जे किछु ओय टाइम मे जत जतेक चीज छलै न हांँ। हमरा सबसँ नज ओतेक नजदीको नय छै तखन हम दूरो नै छै ओत्तेक, दूरो नय बीचमे छै तऽ हमसभ ओतय कहियो गेल नय छी लेकिन सु सुनै छियनि बहुत अथि छनि बहुत उग्र भगवती छथिन।
उग्र भगवती छथिन आ एक चाउर एकर गाम छै तऽ तैयो ठमन अहाँके हुनकर मंदिर बनल छै आ- के याद नहि आबि रहल अय ओ नाम उमहरो छै। अहाँके मन्दिर बनल छैन हुनकर हुं हुं।
अच्छा, हां। दुर्गा पूज, दुर्गा पूजा तऽ करीब करीब सब गाममे होइ छैय।
हँ लगभग, अपना सब जे छै से देवीएके उपासक मैनली छी आ बड बेसी त भोला बाबा के उपासक छी आ जते जोतिष विज्ञान विद्यामे या अहाँके अथिमे कुण्डली एहि सबके। बेसी अपनासब के तरफ छथिन। ततेक अहाँके कोनो ठामनके ब्राह्मणमे नय छन्हि। हांँ जे। एहिठाम अहाँके यूपीओ के ब्राह्मण ई सभसँ हमरा परिचय अइ लेकिन ओहि तरहक नॉलेज नैय छैन। जे अपना सभ तरफके खास कऽ के मधुबनी दरभंगा भेल या अइ इमहर तरफके जे भेलथि लोक सब ओ बढ़िआँ ज्ञानी छैथ। कामाख्या देवीके पूरा ई त ओ सब छै। घुमा फिरा कऽ हमरो सबके गाम मे होइ छै बहुत बढ़िया पूजा होइ छै नाम छै छै आर ओहिमे छै बढ़िआँ ओ, बचपनमे तऽ बहुत नीक लागय। होइ छै जखन दुर्गा पूजा जहिया लास्ट जत्रा रहैय छलैए तहिया बड़ा दुखी होइ। बड़ मोन दुःख हुए दुखी रहै कि जे दुर्गा पूजा तऽ इहो रहै छै जे छुट्टी रहै छै न नहि घरमे पढ़अ पड़ै ने स्कुल छुट्टी तऽ ओ सब सँ बेसी नीक लगै कि जे भाय पढ़य नहि पैर रहल अए, हर तरह से। सरस्वती पूजा ई दूटा पूजा हमरा बड नीक लागै। किया तऽ किताबे रखा जाइ छलैए भगवान लगमें।
हँ सही बात छै।
बच्चा सब के तऽ जते नहि पढ़ऽ पड़ै से रहै छलैए हंँ।
दु दुर्गा पूजा मे तऽ मेला ठेला सब से सेहो होइ छै ने घुमै फिर हँ घूमै फिरै फिरै लए गेलहुँ खूब आ तऽ हे कहियो हंँ होइते छलै। कहियो काल किछ भेट जाइ छलै कहियो खर्चे पानी होइ छलै बहुत। होइ छलै ताहि दुआरे लोकके खूब नीक लागै छलै ओ
खूब नीक लगै छलै आ मन्दिर पर जे छै से बाबा चचा सब जे दुर्गा सप्तश्वती पाठ करैत रहै छलखिन हेँ! तऽ तखने रहलहुँ कतऽ बैसल छथिन आ एकदम योगाके जगह ठेकने ने जखने, तखने पकड़बे ने जे हमरा ई किना दिअ हं हं हं, खिलौनो ठेकनेने रहै छलियै जे कोन ठमान वाला, हमरा कोन लेबाक अछि णं हम अपन बात कहि रहल छी आ तकर बाद हम छलियै चहेता बहुत बेसी तऽ जे चीज कहै छलियै से लियैत से हमरा भेटिय जाइ छलै। ओहि मामला मे हमेशा क परगर रहलियै सभक प्रिक्ष रहलियै तऽ ओ अहाँके बात पकड़ि कऽ सीधे लऽ गेलिये नहि रहे छले ह जेबी मे पाइ तऽ दऽ दहके बादमे गामे वला बात रहै दऽ दहक बादमे कह दऽ देबह धिया पुता छै। काल्हि लऽ लिह अपन हँ अहाँके हँ?
ओहि जमाना में लोक के बेसी प्रेम एक जे रहे छै
बेसी प्रेम छलैए। हँ ह ह की मजाल माय बाप मारि दिए अपन बच्चा के? आइ काल्हि हमसभ बड कूटै छियै लेकिन की मजाल जे हमसभ कुटाल हो अपन बढ़िआंसँ नै कुटा सकै छी। दु थापड़ कनि मनि लागल, बचबै वला दस आदमी आदमी होइ छलै ज्वाइंट फैमिली रहै छलै सभ। संयुक्त परिवार मे रहै छलैये, बाबा दादी होइ छलैये तऽ हमसभ जाहि तरहक मे अथि मे रहलियै आब कहाँ छै ओ तरहक नहि प्रेम छै नहि छै आ ने त्याग रह छै ओ सब चीज नहि छै। अहाँके कोनो संस्मरण हुए दुर्गा पूजा के?
नहि दुर्गा पूजामे हमरा सबके इएह होइए ओतऽ जतय दुर्गा पूजा हमर सभ गाँवमे होइ छै, दुर्गा पूजा मे अष्ट अष्टमीके ब्राह्मण भोजन होइ छै ताहिके बाद बलिदान होइ छै किछु। तऽ हमरा हमरा गाँवमे तऽ होइते छै आ सङ्ग सङ्ग हमरा गाँवके बगलेमे नवादा नवादा भगवती छथिन, नवादा भगवती के नाम सुनने हेबै हँ हँ नवादा नवादा भगवती मे ओतऽ जे छै अहाँ दसो दिन अहाँके खूब मेला लागै छै, मेला आ ततबे आ ततबा दुकानो सब रहे छै बहुत दुकान सब रहे छै लोको सब गेल रहि हमहुँ सब ओतऽ गेलहुँ, धियाापुता सभ लऽ गेल धियापुता सभ कहलक ई लेब ओ लेब ई लेब सभ खरीदलक
अहाँ के अपोजिट एक्सपीरियंस अछि, हमरा तऽ लै वला एक्सपीरियंस अछि अहाँ के दै वला एक्सपीरियंस हन से जे केना धियापुता सब छै।
हम धिया पुता के, हम केकरो कानऽ नै देखऽ चाहै छी केकरो चाहे ककरो नाराज नै देखऽ चाहै छी, हँ सब धिया पुता के हम देलहु सबके धिया ध्यान द
सभ माय बापके वैह होइ छै जे बच्चाके जे जते भऽ सकै नीकसँ नीक करी। बच्चा ले।
हँ सही बात छै, सही बात छै, सभके इच्छा रहै छै सभके इच्छा रहै छै जे बच्चा ने काने कखनो हरदम हँसैत रहै बाजैत रहै इएह होइ छै, हँ सही बात छै।
सामा चकेबा तखन तऽ सेहो अहाँके खेलाइत हैत बच्चाभ सामा चकेबा सब
सामा चकेवा मे गाम नहि ने जाइ छियै हमसब। गाम नै जाइ छियै तऽ आब गामे जे होइ छै, सामा चकेवा सब आब गामे भरि रहि गेलै हँ।
नहि नहि एहन बात नहि छै एहिठाम हमहुँ बाहर रहै छी लेकिन अहाँके से एहिठम बहुत मैथिलानी छथि एहिसँ पहिलहो हम सोसाइटीमे रहैत छलहुँ हेँ तऽ जतेक मैथिलानी छलैए से सभ अपन ग्रुप बनेने छलथि हेँ पूरा व्हाट्सअप ग्रुप आ ओहिमे पूरा डिसाइड होइत छलैए, जे कोन पाबनि कतय मनायल जेतै। हम तऽ मधुश्रावणीयो पंचमी के देखलिये जे फूल लोड़ी करे जाय छलेया आ। सामा चकेबा खेलेलकै ओईमे हम नै। काल जुड़ल छलहुँ है, कहलक हम से हम सामो चकेबा खेलेने छलहुँ है से। तऽ ओ हमरा तें पता चलल से आखि। कीनय कीन कऽ या नै तऽ मुल्तानी मिट्टी सऽ बना ले जाइ छै सब।
हुॅं।
हँ अपन लोक संस्कृति के अपन सभटा जीवित रखने अछि। आ ओइ काल मे सब सीधा पला साड़ी जे अ। अपन सबके अथी जे होइए सब लागबे नहि करत अहाँ जे छै, से अहाँ बाहर छी लागत जेना। अपने मधुबनी दरभंगामे छी।
हँ से तऽ लोकसब लोकसब तऽ हम जतऽ रहै छी तेतऽ आहाँ। खाली एतऽ मिथिलेके छियै बेसी लोकसब छथिन। कतेक छथिन तहि लोकसब बेसी मिथिलेके छथिन लेकिन एत। आ हम एतऽ हमरा एतऽ नै होइ छै, सामा चकेवा सब नै होइ छै। ई बेसी ई बेसी देखलियै, हम गामे घर सब में होय छै ई सामा।
हँ-हँ-हॅं-हँ होइ छै, बेसी मने बहुत। आयत रूप में कहियो की वृहद रूप में अहाँ के गाम में होइ छै। लेकिन अहाँके जे अपन लोक संस्कृतिके बचेनहार छथि। से अहाँके सब पाबनि दिल्ली बम्बई जतय छथि, ततहु कऽ रहल छथि। चाहे ओ अहाँके अमेरिके किया मे नै छथि, हमर बहिन अइ। पितियौत तऽ ओतऽ छैठ के खरना। वीडियो देने रहै, ओत सँ मलेशिया स आ अमेरिको स के। क आबि जाय छै, हँ अमेरिको स के टा आबि जाय छै, के टा तऽ समुद्र के कात में छठि कऽ देख। बापरे ई सब तऽ आर बड़का।
हँ अमेरिकामे तऽ मै मिथिलानी तऽ बहुत मैथिलानी सब बहुत छथिन बहुत। लोक छथिन ओतऽ तइ दुआरे ओतऽ ओतऽ सब पाबनि मनाल जाइ छै।
सब पाबनि हैत, आ ओ सब बेसी शौख मनोरथ स। मोन सऽ मनवै जाइ छथिन, अपना सबके होइया मतलब रेहल खियाल जेना। आ हुनका सबके ओ सब चीज। नीक लगै छनि, अपना सब आजीविकाये मे तते व्यस्त भऽ गेल छियै ने जे ई। नै भऽ पबै रहै छै, आ हुनका सबके जे छै से। दूर जे रहि रहल छथिन से ओ आर खीचै छनि। अपन जमीन अपन मैट आ। एकटा तऽ हमर अथी पर फेसबुक पर जुड़ल छथि। तो अहाँके अपन वैह दैत रहै, छथिन अहाँके जात। देता उखड़-समाठ के आर ओ ढेकी। के खेत मे केना हर जोतै छै। हरबा तकर वीडियो सब मतलब ई सब आब ओ नै रहि गेलै। तखन ई बात हमरा मोनमे अबैत रहैय कि। ट्रेडिशनके लोक मने जे परम्परागत जे चीज छै, तकरा यदि अपनाकऽ चलतै। तहन तऽ अहाँके आधुनिकीकरण हेबे नै करते, मतलब आगू बढ़बे ने करतै मि। थलो के तऽ छै, जे ओहो बढ़ै आगू छै ने।
आगू बढ़ियौ से बात तऽ छैहे, आगू बढ़नाइ तऽ छैहे, लेकिन इहो बात। नै छै जे हम पाछू के जे जे जहाँ। छै तेकरा शब्द के बिसैर जाइ। हाँ जै जैड़ कखनो नै काटयैइ। हँ -हँ ओकरो संगे-संग ल
संगे-संगे जतबा चीज के अहाँके संगे लऽ जायल जा सकै छै तऽ ओ जरूर लऽ कऽ जयबाक चाही। जे विकासो मे नै अहाँके दिक्कत करए।
हँ, जतबा चीज अहाँके पार लागत ततबे अहाँ
प ओतबा पार लागे से
हँ कोनो जरूरी नहि छै जे दसके बदलामे आइ पाई दस दसके बदलामे दसे करी आ की कहै छै आ नहि करी से नहि रखबाक चाही मोनमे। जतेक पार लगे, पार हुए ततेक करी आ नहि तऽ बस नहि करी।
आ एहिठमअ हम जतय रहै छी ततअ जितिया पाबनिसभ होइत छै। बुझलियै लोक सब हमरो कहत आप तो बिहार की हैं आ अहाँ तऽ बिहार के छी तऽ अहाँ तऽ करैत हैब लेकिन हमरा सबके नहि धारै छै, नहि धारे छै तऽ नहि होइ छै। नहि हमरा नहि होता है। हम तऽ से कहि दै छी। जे लेकिन ओ अहाँके जे विध के लेल ओ खीरा हेबाक चाही, कोन कोन पात हेबाक चाही चाही सभ चीज अहाँके ओतबा दूरके मार्केटमे आबि जाइ छै। आ एकटा दोकाने से कहे छै सब बिहरिया दुकान। ओहिमे अहाँके कोनो अ-अथी चुमानो तुमानो नो वला चीज के लै लऽ जायब। मूड़न, उपनयन अए- के सामान सब लै लऽ जायब सभ भेट जायत। केना ऊपर करै छै भगवान जाने। इ अथी जे हैत कि कहै छै ओठगन ताहिमे मड़ुओ आँटा रखने रहत।
हुम्म, एतौ जे छै एगो के दुकान सब सबठमा भऽ जाइ छै। हमरो सब मोहल्ला सबमे एगो दुकान भेल छै, ओहिमे जतेक बिहार के जतेक आयल पाबनि जेनाकि ए मड़ुआके आटा नहि कतहु भेटतै ओहि दोकानमे भेटलै। सभके बुझल छै जे ओहि दोकानमे हेबेटा करतै।
हँ जनउ
तहि हँ, जनउ तनउ ईसब सभ सभटा बुझल रहै छै जे ओहि दोकानमे हेबे करतै। तऽ सब सभ आदमी पहुँचल इएह दुकान पहुँचल।